हेलो
की हाल छ
ठीक छौ
की करै री हम तऽ बैठल छीयो
ऑबिय सुती कें उठिलऐ रहा
अरे भा हह
हुँ
हँ वाइ फाइके यूज कए रहल छिय बहुत बढ़िआँसँ हुँ हुँहह अंए गे तब एखन उठलिह खाना हँ सभ बढ़िआँ छै
अ की कहलि
अखैन के जे उठली य तऽ खाना बनबैमे तऽ टाइम लागि जेतौ
की भेलै चाची सब आब गेले नेऽरे त उधरे बातची कर कलेट स सुतलियै
ओ हँ गर्मी छै ने पैन सब पड़ै छौ उधर की ओ नहि इधर तऽ रहैत रहै छै कखनो अभियो मेघ लागल छै
ओ एतऽ यू आय पड़लो
हँ अ
चाय ताय भए गेलो
चाय तऽ नहि पियै छियौ हम लेकिन नाश्ता भए गेलौ
ओ
हुँ
चाय नै पीबे छियै
नहि ओतेक खास नहि कभी कभार एहन भए जाइत छै केओ बना दै छै तऽ पी लै छै नहि तऽ ओते पसन्द नहि छैउ
अच्छा
पसन्द नहि पियए के मोन नहि करै छै आदत नहि लगबै ल चाहै छिय
हुँ
स ने तब पी जी म ऑनलाइन करबेलही तू
अभी डेट एलै ह पन्द्रह क लास्ट डेट छै
हओ
हँ लेकिन इगनू वला छियै
इगनूं बलाासँ करबीहीं
हँ इगनू ओर उ दुनू पहिने इगनू कय क तब उ सब
अ -अ आ की कहे छै अथी बीए वला पैसा मिललो
भक ऑनलाइन करैके डेट ने एलय किछो बाजय छिही
आ चार कैंडिडेट छिके नहि मिल
कलिह तू कोन रील्स भेजलीही रहए हह
हँहँ हह की करियै हँ हह सूतल रहे छै ई तते हँसी लगबे रहौ रीलस मजा आबि गेलो देख देख कऽ कहलियए नहि सबकअ भेज दै छियै सभ हँसि लेतै तब
तमे एखन डाटा के कोनों चिन्तो नै छै
हँ आय राति रिचार्जो खत्म हेतै
हँ
तऽ काल्हिके बाद अपन रिचार्ज करबेबै
हँ
ह फोनो ककरो नहिए करै छियै
हँ हमरो मे बहुत दिन से रिचार्ज नै छै
जा
लेकिन वाईफाइ छै त कोनो दिक्कत नहि छै
हँ आ अथी रिचार्ज नहि करबेबै अखन एतय छेबे करलियै तकर बाद काल्हि नहि तऽ परसू हेतै तऽ करबा देबै
ह परसू एबी ने
हँ परसू आब देखी त भैया सवेरे निकलते सुबह तब ने ने ते साँझ के निकलते ते राति भए जेतै दिक्कत तो भए जेते सहरसा से फेर सोन बरसा जा सोन बरसा गाव जा जखैन निकले
के बता दियनि सबेरे चलऽ
हँ से तऽ जेतै सबेरे तैयो अथी भए जाइ छै ने आब बेंक जेतै कि की करतै पता नहि
ह तब घूमे सब मजा आबै छौ
कहाँ जाइ छिय कतहु घुमय ले बस इएह रोड पर बाबू के साँझ भोर मंदिर छै बगले में ओतय जाइ छियै घुमे आबै छियै बस उह गेलै एहि कोशी कॉलोनीमे रहतियै ने ओ पुरनका सरकारी एरिया मतलब क्वार्टर जे रहै ओतयसँ सगरो लगभग देखल रहै
हू
आ एतय से बस गोल चौक टा देखल छै बाजार तकर बाद आर कतहु रहलियै तऽ नहि एतय
हू
अच्छा आरो गाँव सबके की हाल समाचार छौ
कह सबसँ बढ़िआं
ठीक छौ ने आ ई शादी ठीक रहलहु ने
हँ बहुत सुन्दर
हं हुं हुं द्विरागमन देखैलेल जेवहि की
भक कल्हि खेना हमरा फोन एलो र बुझली की सबके जा कऽ कहि दिलै महुअक दिले
ह
लेकिन बिहाक पाकल रहौ सब बुझली
हँ
तब लेकिन हमरा टोल दिसासं कहल जेबै जेबै केओ केओ कहलक नहि जेबै
हँ
आब पता नहि बहिन के गेलहो के नहि गेलो
अरे आदते छौ एकर बुझली तें खातिर एहि बेर ककरो हमरो मम्मी क कहाँ फोन करलकै इहो नहि जे चाची रही अथिन शादी छियै मन खुश के से सब किछो नहि ओ तऽ संजोगसँ एहन मौका लागलै हे दुिरागमनो आब नहिए देख सकबै
उहुं
नहीये गेलियै
हूं
एहिबेर पता नै पूरा टोल अं तऽ पूरा गाँव हकार दै रहै अथीमे सिरमे नोउत सब जे परै
सब किछु हँ
हँ ठण्डा तण्डा पिया दब मम्मी कहै छै एकिसटा अ पच्चीस टा एना क्याक गीते टा गबाबे रहै से वला हाल कय देलकै तऽ आय खाना की सभ बनेवहि
पता नहि जे ऑर्डर आबि जाइ मालिक सबके
हँहह
हं हं हं हं
हूँ
गाँव जेबहो ने अगर पैसा सब जमा करिलियो तब एक दिना चलऽ आ--गाँव अगर गेलियो आ पैसा सब पैसा सब जमा कैयाकअ तब एक दिना रेस्टरेंट जाबि खायला हँ
सहरसामे तअ फेर एकटा नया रेस्टोरेंट खुललौ
हँ रेलवे रेस्टोरेंट
हँ
मजा आबि जेतै तऽ
हँ
आ हेगे छोटी फोनो तोन करै छौ
ओहि दिना मन खुश दी कें जाहिया शादी रहौ न ओहिस एक दिन पहिने ओहि दिन हमरा दू तीन बेर वीडियो कॉल केने छौ बुझलिहि लेकिन हमर फोन खराब रहौ तअ हम नहि उठेलियो तऽ मैसेज केलकौ
हँ अ
तुमको क्य हुआ फोन क्यो नहि उठाई थी
ह हमरो वएह मैसेज करतौ आ फोन तोन क्या कऽ अथी परेशान करतौ कहलकै रहे फोन करै लए नहि करलहि हमहूँ कहलियए एते दिन सं ह मतलब की जे देखै छियै कतय की छै केना छै एतेक दिन नहि फूरलो आब लेकिन फुरै छौ तोरा
हँ
आ निशा गेले ओत दिल्ली
निशा दिल्लीए मे छै
एलै रहज ओहा बीचमे गे
अं ह गेलए
अच्छा चलियो गेलै आ तुलसी
जेना आ एलो जेना आ एलौ काल्ह रहलो कलिहे चलि गेलो
हँ
तुलसी अभी नहि आल छ तुलसी सहारसे छै
हँ चलाइ एगो ठीके छै
हुँ -
अप अप्लब्बी केहन लागै रहौ शादीके राति
के बोलबी तऽ अच्छा रह
हमरो साढ़े एगारह बजे साक्षी मतलब मैसेज शायद उएह कर लके रहै पहले तऽ तकर बाद कहलियै वीडियो कॉल कए क तऽ देखै छियै हमरा लए ता तक बराती आब गेल हेतै
हूँ
तऽ वीडियो कॉल करलियै तऽ सबटा तोरा सबके देखाबै अरे बाप रे
हँ
तऽ वीडियो कॉल कए कऽ देखेबै रहै सभके सहरसा वाली भौजीकेऽ देखै लिय चश्मा पहिन के उल्टा आचर लेने आगू रहै खड़ा तकर बाद कहलकै ठीके छै रीचादी राखै छियह आ गायको आयल रहै
हँ एगो लड़का एगो लड़की
हँ से पर्दा लागल रहै अंगनि मे देखलियै रहै
हँ
छबयारी के अथी कंटोली के लोकसभ तऽ ठंडा के उधर देने हेतौ
कियो नहि रहै ककरो मुसहर सब मे गै
सहीमे
सहीमे
बड़की बेटीमे शायद तब पाक गेलै तऽ ओ कियाकि ओहिमे सभकेँ देलकै रहए हकार सभटा गर्मी महिनामे बियाह भेलै रहए शायद जूनेमे की कहियो भेलै रहए से तते अथी पिल्के रहै स्प्राइट जे जकर चर्चे नहि छै
हँ एहिबेर नुरो
हँ आब एहिबेर व्यवस्था ई सबके अथी नहि करनाई हैतौ
हूँ पहिले एहिके सोचहि न उ जे मतलब लड़की मतलब बीयाह सब जे देखै लऽ जाइत छै ओकरा सब के पानी मतलब एक गिलास पानी और पान सब देबे ने केलकै
बा हौ दैब तब तऽ ठीके हमर मम्मी नहि रहे ने तऽ हमर मम्मी ओते किछ से किछ बाजि के चैल अबितै नहि तऽ छोड़ि देैतियै क बेटीके बिहा रहीयै रहै तब एते गौ गौ के कऽ की फायदा
हूँ
सभटा दस टा लोक रहै छै ई उ हँ भाय ओते जे सुन्दर सहीमे ओ जानै छियै जमाइ बहुत पैसा कमाबै छै
ओ पैसा कमाबै छै तेकर मतलब ई थोरे है की तू सबके नैत लबही
ह से तऽ उ नैत लेबे करतौ किया कि ओकर बेटो पारंगत छै
किये नापि लेतै नापै बेर मे आइ काल्हि लोक कोना नहि पचकलै
हँ आ ताहि पर जानै छीही
जे ई कहलियौ मतलब जेना कि तू दसटा लोक के अगर अपना द्वार पर बजेलही तऽ ओकर रिस्पेक्ट तऽ करबी ने
हँ हर वक्त लोक पानी पान चाय ठण्डा हाँ
छै तऽ मुहोसँ तऽ करबी ने नीक बोली सँ
हाँ
सेहो नै बाप रे ओकर जमाए तऽ अथी छै साफ्टवेयर इंजिनियर
हूँ लेकिन पैसा बहुत कमाबै छै
हुँ
आ ताहि पर ओकर बहीन जानै छीही आठमो पास नहि छै कहै छै ननद छौ ओ ननद जे छै मन खुश के सुन्दर छै ना आठमो पास नहि छै ओ एलै हँ लेडीजो कहलको रहल एतै
तीने टा रहै
तीने टा रहै
हुं
नहि हमरा कहलकै रह ओते ओकरे बगलके रहे कहलकै की जे एहिबेर तऽ सुनला मे आबि रहल छै लेडीजे सब बराती जेतै
हाँ चच्चो हमरा सब लग बाजले रहे लेकिन नहि एलै
हाँ कहलियै ओ किछु नीयम निकालि सकैय
हूँ
आदत छै ओकर नियमे निकालै वाला ने
हँ अनैय पता जे दूध
ह आ तऽ देखही तऽ आब नवम्बर मे कामना के शादी हेतौ
ओ
हाँ कमना रहौ की
हाँ रहौ
हाँ किया की ओकरा मनखुश से बहुत पटै छै
हुं
और रहत
ओना ओकर मम्मीयो सब तऽ रहैत छै भरि दिना
हाँ लेकिन कामना सँ बेसी रहै छै मनखुश जेना पहिले ओकरा सभ के ओते अथी नहि करे रहे भाव नहि दय रहे आब लेकिन तीन समबर दै छै से
ओ
हाँ तब जा सौउसोस जाइ छी घूमय लए की
नहि ओहि दिन गेलियो ओ जे अकर शादी रहय न खुशी के ओहि दिन गेलियरहे ओए नहि रोहण चच्चा के बेटी
हाँ स्नैप तऽ भेजलकै रहए
बा स्नेप हीरा छियै
हाँ ओहो बार बार किछो भेजतौ तऽ भेज देतहु वएह कहै रहे जे दीदी के तू अबही कि नहि तऽ कहलियै नहि कि हम तऽ इधर घुमि रहल छियौ कहलकै तोरा बिना मोने नहि लागतौ शादी में कलियए की करबी कोशिश तऽ हमरो रहे जे रहतियै लेकिन आब की क सकै छी इधर आबि गेलियै तऽ फसि गेलियै तकर बाद साक्षी ओ मेसेज करल को
बहुत अच्छा र बहुत अच्छा
सजावट तऽ स्कुले लगसँ शुरू करलकै रहए हँ तऽ साक्षियो मेसेज करलेकै रहे आप नहीं है न तो मन नही लग रहा है कहलिए क्या करेगी त इन्जॉय करो
हँ
आ जेगो शायद काल्हि खना भौजिल आर बाबू ल कपड़ा एलै आनलकै ने मम्मी बाजार स त तऽ आइ शायद हमरो लए जेते आ एकटा सूट देखलियौ उजरा करिया रंग के खहुत सुन्दर सूट लागै छै जे तेरे सए सबमे छै बड़ सुन्दर आ जनै छी जब घर एलियौ ने छोटू भैया के कहलियै ने भैया हो एना एना ई दोकान से सामान लेलकै मम्मी कहलके मतलब बुझलिही से कहलकै तू हमर नाम किया नहि लेलही तोरा डिस्काउंट दए देतियौ
ओ -
पहिले पते नहि रहै
पहिलहियो आवाज दी न
हँ आ पता मे तब छोटू भैया के कहिके नहि ने जतियै कहिके जतियै तब अथी रोकि लेतियै ने
हुँ
कियकि बुझे छै ई सब जे अथी मिडिल क्लास छिये इहो कलक